तऽ
हेलो
ह पूजा फेर रिजल्ट
हेलो
अबाजे नहि गेलु की हाल चाल बा बौआ
ठीक बा बुची आओर
भौजी यै दबियौ नीक से बच्चा सबके हँ आ कमे नहि चललै आ ओते बढ़ियां न चललै
बढ़ियौ बच्चा सब बड़ बुध्दियार सब छै आ
ओ
आरामसँ पढ़ै लिखै छी
ह ओकरा सभ मैथ सभ बतबही
मैथसभ बता देलियै संदीपके आकाशके आब कनि कनि बतेबै विवेक के मैथ आम अहाँ खूब खाउ
आम सथि सढि गेलै आ आम तोड़बै लए केने जाइ छी तोड़ले ने आम ओकरा सबसे
आम कतऽ जादू झा बला
नहि ई अपन गाछ में कहलखिन ने पापा छै
हँ अपन गाछीवलामे नहि छै आब खतम भऽ गेलै गाछ सभ दिन धएल छै
ह आम हेतै गाछीमे हू
आब गाछीमे आम ताम नहि छै बड़ दिक्त छै
ह उपरमे लगी लऽ के तोड़ि लेतै
अह ऊपरमे नहि छै लगी लगक जे चहड़तै आ खसि पड़े ह्म आ बच्चासश सभ छियै विवेकके छै हमरे जेकाँ एकेटा बेटा ओहो पार भै जेतै तऽ बुझल छौ पागले भऽ जेतै बाप माय
ओ हो ह
भोर से लेक्ट्रींग नहि भेलै हन
तऽ गैसके दबाई खा ले हमरा मे हेतै
आ केहन सब्जी केहन सब्जी सुधीर भायजी बनेलक जे गांरि मे करू लागल ठीकल हँ सुधी बाजी दिल्ली चलि गेलथिन
आइये
आइए
हू
भोरेमे चलि गेलखिन हँ कहै छलखिन हमरा जे देखियै टिकट बनि जेतै चलि जेबै तऽ सब दिन तऽ तोरा सएह बाजय छलखिन तऽ हमर ने विश्वास केलियै आ ठीकेमे सहीमे चलि गेलखिन छोटकिए चाची छोड़ै सब कहय छलै नहि नौकरी तोकरी नहि भेटत जे कोतड़वावला पाइ देने हेतै ने
अच्छा हँ हँ
से अपन लऽ कऽ चलि गेल छै
ओ भऽ सकय यै तखन
ह अपन चलि गेला सबकिछो लागल छलै सब पीछा लागै छलै बच्चा जहन आदमी रहैत छै तऽ आदमीके लोक नहि ने मानै छै जहन चलि जाइत छै तऽ हमरो ठीके सुन लागैए कनी रहै छै कनि गपसप दै छलखिन बस देहमें धो ले काज तऽमे पीछा नहि हटतौ ई बात सुनि लही काज सभमे रहितौ काल् देखली ओकरा जतेक काज भेलैएा पवन भजीमे सभटामे कार्यमे छलखिन ओतय पूरा एकदम हँ ज दिन गङगना मे रहलहु तै दिन खेल देख
अक्टूबरेमे आयल छलखिन अक्टूबरेमे नव नवम्बर दिसम्बर जनवरी कए महीना भऽ गेलै सात आठ महीना रहलखिन हेँ कनि हमरे आगूमे कहलखनि हमरो रखने छथि अपनो छथि गाँवमे हमरा कोनो रहैके तऽ मोन लगै इह हमरे आगू मे आबै छै कनिआ
हँ कनिआँ तऽ कहलक हमरा तऽ हमरा एहन बात तोरा एहन तोरा एहन ब हमरा कहके बेचारा हमरा बियाहसँ पहिले कष्टो कटलखिन दोकानो केलखिन हमरा दुआरे अपन अपन जे ई करथि जे ई करता रहथिन कपी छन कापी पीछा पीछा चलबै आ दू तीन दिन मे
लेकिन हुनका ओकरा तमसाइ नहि छै ओ माय एतै ई सब जेतै सेवा
हँ मैं गेलै ओ ईसभ गेलैए मैं एते
ह झगड़ा भेल छलै सस्त मैर हुँ जे एत्तो सँ गेल हू
आ ओ छोटकी नहि जवाब दै छलै आब जवाब ए बेेर लड़लक बढ़िआं
तऽ लड़ते ने ओ जे बात छै थारियो ने पखाड़ऽ दै छै अन्रे बात कहलक बौआ ये हम हाथो से ने ल नचो ने रखत हे थारीमे तैयो बड़कीए ले जान किया त हुनकर पति जे कमाइ
हँ से नहि ने छै आ कहै छै ईएह बर्तन तर्तन धोलहुं आ चाची अपन भरि अङंगगना घुमलहुं तऽ एहन एहन पुतहु कतयसँ भेटतै
हुँ तऽ नीक छै जे छै कनी ओ सुन्दर आ पन्दर के नहि बात छै स्वभाव नीक छै ने ह
हँ स आ न छै स्टाइले द बजैत रहै छै ह तऽ हम जे सुधीर भाइ एतऽ गेलियै तऽ स्टाल ह ठीक छै बौआ यौ की करै छियै एना नै स्टाइल उस्टाइल बदल
कनि पहिलहो से बजै छलै हँ कनि पहिलहो बजै छलै कुमारी सँ टाइलथ कुमाइ रूमी तऽ अरो बक जना हींह आब तऽ बड़ नीक छिय आब तऽ नीक लगै छै सब नीक कलहूँ
मे आब ठीक
ह
ह
दीदी फोनो केयने रहौ दीदी हमरा की कहलखना मिसरजी से बुझली दीदी मैसेज मे चुपैचा कि भ बहन से अच्छा भाई है सुनी तऽ हम कहलिय कि बुझि गेलिय हम बात नहि केलियै काल्हि आ देखिंही तोर बड़ाइ कएलकै त हम चाचा मतलब व्यावहारिक थोड़ा भाइ बहुत दसे उा है तऽ हम सोचने रहियै आइ साँझ मे करबै फोन दीदी हमरा चुपेचाप कहेया बात कऽ लियौन हम कहलिए कोई बात नहि जीजा को इतना हक होता है बोलने के ल एहिप पर खूब हँसी बालला दऽ देलहियै ई मोज तै पर दीदी खूब हँसलै ये
तै हम बात कर ने तै ने दिमाग लगे
है एकरा हमराइ साँझमे रोटियो बना लेबै एक हाथे
आ काइल बजबो कहाँ केलखिन जादा हम कहलै हँ हँ ये जो है जो कह संजोग है हो जाता है होनी को कोइ हँ ठीक सी सही बोल तेँ हो कोइ हम कहलियै की ठीक ह तऽ कहके तुम हम कहलियै जरूरत पड़ेगा तो आप हमको बताइएगा त हँ ठीक है तुम साला साले हो न हम बताएंगे नहि बता हँ बिलकुल बताइएगा तऽ ठीक है हम बोलेंगे दिक्कत होगा हम कहलियै दिक्कत होगा तो आप हम
सोचैत रहे छथिन दिमाग हमरे दुनू बहिन के भाय बोतहा है पता नहीं मेरा भाय बोतहा है सोंचता नहि है जेना लगैत छेलै हमहींये तोरे ले खाली एहि बेर पताह जेना क कर छै दीदी जेबाक
आब आप अहाँ से सुन न हूँ सुन न आप हम कह हम कहली कि आप वहाँ से कैेसे आए हैं आप को जो चोट लगा तो आप वहाँ से कैसे आए हैं त टेम्पू करके आए हम कहलियै कि आप हमको बोलते हम आ जाते हम आपको कोड़े में उठा ठा के डॉक्टर के पास लेके चले जाते ताहिके बाद हँसल लगलखिन तकर बाद हँसल कहल आपको शरीर में दमे नहि न है उठा लैते डाक्टर के पास देे आछे आपको दिक्कत नहि होने देते चोट मे थोड़ा दर्दमे दिक्कत होने लागता है न
गाड़ी चलै छै मेन रोड पर आराम सँ यहाँ पर इ है न मेन रोड हैै न मेन अथी झपसी जेना छै न कब आया लाया है साइकिल धत्त मा आओर मस खइया
दर्द कम छै मिश्ररजीे केँ
कहाँ बात केलियै साँझ मे कहलिय त सात आठ बजे बात करबै रोटियो बैन गेलै चुपेचाप फेर होतै पुछलहिन हम तै आम चाओं मारि रहै छै साँझेमे तै पूछबै आँव चांउ जते गप हेते एक घंटा हेतै आधा घंटा जाबे तख हमर रोटी बनतै ताबे तक मे गप भऽ जेतै बाज बजबै ने कान मे लगा के बात तऽ कहलहु टाइम थोड़े ने छै चलै ठीक छै आब देखै छियै काटि कऽ एकरा आबै छौ कि नहि
से कहै छथिन भाय अच्छा है भाय बात किया हमूँ हमहुँ काल्हि केलियै हरबरेमे बात केहन आवाज गेल हेतै नहि गेल हेतै हमहुँ नहि सोचलियै हमहुँ नहि दायाँ बामाँ सोंचलियै हम कहलियै ठीके सीधा फोने कऽ दै छी चल हटा
हँ निके केेल कहै छलखिन भाय बहन हमर दीदी लग बड़बड़ाइ छलखिन चुपेचाप दीदी कहलक
हूँ
कनि छथिन दोसरे रंग हम जे नहि करबे नै अनहियो बात नहि करै छियनि कहै दिन छोटी बदल जाएगी शादी के बाद तो और बदल जाएगी
केत्ते लोक मानि दै छै ने तकरा हम बहुत मानऽ लगै छियै कियाकि हम जे एहि बेेर गेलियै ने पटना पटना तऽ हमरा बड़ मानल तऽ ओहि दिन बड़ मन खुश भेल तै ओहि दिन सँ हमरा बड़ रहैया मिश्र जी सँ आ बहिन सँ बेसी हुनके पर रहैया बहिन तऽ छुच्छे टेंढ़े भेल जाइया
बुला के खुआ सभटा पेटक गप लऽ लेतौ तू एहन मूर्ख जेना नहि बन
नहि मिश्र दीदी तऽ छुछे टेढ़े बनल जाइ छै बहिन है तैसे की होइ छै कि छु दुलारूये बनि गेलौं ए फोनो कहां केलक ये परसू चारम दिन सँ
की तोरा फोन करतौ आब मे जार आओर काजे बढ़ि गेले ये लैट्रिंग पेसाफ कराउ ई करू
ह
आवाज नहि आब छौ कटि दैौ हँ आब तू जाइय नहि ज एखन बन्द करल खाली एकटा बात के घसने छ दुनू बहिन भाय बहिन आब आवाज उगेल हेतै तब ने
लताम खोजे